नमस्कार
जी नमस्कार आओर बताइ अहाँके के की हाल छै
तऽ सभ नीक छै अपनेके पूरा नीक छैय
जी हमरो पूरा नीक छै अहाँ अपन न बताउ आहा के खाना पीना भऽ रहल छै
हँ खाना पीना हो गेल छै भोज खाय ले चीना
ओ नीक लागै छै भोज
लागबे करै छैय
बाड़ा दिन बाद भोज खायले छी
हँ बहुत दिन बाद भोज खाइलै छी एइसे बीस तारीख बीस तारीख के एगो औड़ी भोज छै शादी छै न चाचा के
ह
तब न भोज खाइ छैय
तऽ बड़ा चीज मिलै छै न
हां
ठीके छै तऽ खाउ बढ़िया से भोज और बताउ और मतलब मजा आय छै भोज खाइमे
हां भोज खाय मे तऽ मजा अबै करै छै अपनेे के भोज खाय मे मजा नहि अबइ छै
ओ आबै छै हमहु तऽ खूब खेबे करै छी त जब मन तब भोज खाएबे करै छी की
हँ भोज खायके मन नहि करै छै अपनेके
ह ओ तऽ भोज क लागै छै जे जान पहचान मे जाइ छै तनी मनी खा लेबै छै जेकरा मे मत मन करै छै ओ नैय तऽ हम कहाँ खाइ छी ककरो आओर के भोज
जैसे ओ बरातआमे खाए लै छै चाऊमीन खाए लै छै न
कोन बरातआ में
ह दूरुआ अपना पड़त होइ छै
आ हँ ओ ओखा ले त ओ अपन दुरा प रहै छै तऽ सोचे छै ओ तऽ मतलब शादी के भोज रहै छै तऽ ओ तऽ हलुवाय से बनाबै छै अच
हँ कॉफी पियै छै न
हँ कॉफी चाय सब चाय न पिय छी खाली कॉफिए
ओफी नी करैय छै
हँ ठीक तऽ लागबे करै छै नीको तऽ होइ छै ब ठ
आइस्क्रीमो नीक लगे छै
ह आइसक्रीम नीक लागे छै लेकिन अपन यहा के नीक न बनै छै अपन यहाँ के आइसक्रिम कहाँ नीक लागै छै अपन यहा के आशस्क्रिम अहाँ के नीक लागै छै
न हमरो न या निक
अहाँ के त हम खिबो अह अहाँ तऽ देखबे करै छी कि बाहर के आइसक्रीम अपन यहााँ के आइसक्रीम मे कितना अन्तर भेल छै
ओतने पैसा मे मोतिहारी खरीदल जाइत छै तऽ बड़ा नीक लगै छै
जी अब हम अपने खाइ छी
हँ गौआमे कतेक छै लगबमे करै छै एकबार खरीद लै छै तऽ कम्प्लेने कर ले छै
हँ ई तऽ बात आहा एकदम सही कहै छै केने घुमे के प्लन बनाब छै आँइ
ना अभी तऽ नहिए घूमै जाइ छै अभी
आस जाइ छै कि क्या आहा लोक दिल्ली जाय छी
हँ हमलोग दिल्ली जेबे करै छी चलल जाइ दिल्ली
न हम नइ अभी हम केन्हु ना जाइ छी आो खास कर त आथी सेावरी न जाइ छै
आ आ
आओर बताउ न आहा
बारा दशा होइ छै ने
ह बारा दसा होय छै की कहु अहाँ के कहल एगो आइसक्रीम हमरा खिया छी बड़ा नीक अगलो बार सोचले रही लेकिन बोल न पइली
ह आइसक्रीम खायले
नय अहाँ से पूछै छिय की आम की
आइसक्रीम खा हे
हँ खा त लेम आहा के खिलैम त खा लेम
ठीक छै खिला देब छै फिलम क लालामे कहि जाइ छै ने
आइसक्रीम खियाबमे की जाइ छै अहाँ के पता छै यौ अपन जे मोतिहारी शहर छै नीक विजा अथि मे देवै छै की कहल जाइ छै
वन बीट मे जाइ छै
बकरी मे दबै छै समझू
हँ पकडरी मे दैके छै
जी आहा जानय छी काहै
काहे
काहे की आ सस्तो दे होइ छै अपने य तऽ किया मिलै छै खाली अथी देबै छै की कहल जाइ छै खाली पिज्जा में चीज रख देवे छै ब्रेड के ऊपर नमकीन लागे छै घर ल गै आता न न न मोतिहारी के बताबै छैइ बकरी के तनी नीको खियाबैइ छैइ
कथीमे खाय लै छैय पिज्जा
अउ चय सुुट्टा बार मे
आहां सुट्टा बार हमलोग जेमे गेल छैय एक बेर
हां सही कहलअई अछि
उतना दूर कथीसे गेल गेल छैइ
पता नई अभी कथी से जाइ छैइ पैदल पला वावर क त रे होइ छै
पैदले गेल छैय
ह्म
अब रेस्टरेंट मे खाय के मन न करै छै अब
हँ हम त हमु ना खायछी हो गेल छैइ रुपैआ पैंतीस हजार आठ सए
हूंअ् पैंतीस हजार आठ सए रुपैआ हो गेल छैइ
हां देखे के पड़ै छैइ लेकिन ओतना के करीब तऽ हो गेल छैइ मानू ने पूरा अगर हँ हो गेल अगर पूरा आ जाइ छैइ उम्हर तऽ हो जाइ छैइ केतना जामा पूँजी होबऽह छे अड़तीस हजार ले होइए जाइ छैइ
हां अड़तीस हजार आर ले हो जा छैइ
हंअ् पूरा आ जाइ छैइ
हमहूँ सोचैइ छीअइ एगो खरीदिए लबेला
हां कहिया खरीदै छी
हं एगो लैपटॉप कहले छे तऽ ओ ननू मेथ नीक छै
ह्म
हामो सोचै छी एगो खरीदय ला
हँ चलू तऽ नीके छैइ खरीदलू अहाँ ठीके लहैछइ
हमू अथिए खरीद छैइ आइस आइस तै आम खरीदै छै
हँ कहिया लेबैइ छी अहाँ बारा दिन भ गेल छै
बारह दिनमे होबय करैय छै दीदी के जॉब लगिेए गेल छै आब पैसो मिलैय छै तऽ खरीद लिय छ
चलू अहाँ लेलू बन्हिआ अहाँ कथी लेबै छियै अहाँके लैपटॉप लेबै छियै कि ईसी
हम लैपटॉप लै छैय कॉलेजमे पढ़ाइ पढ़ाई करैय छै तऽ लैपटॉपे ठीक छै अपने की लै छै पीसी लै छै का
हँ हम तऽ सोचै छियै पसियए लेबे के अब देखो की लेबै छी अब हमरो न पता छै
हँ पीसी ले लै छै ना पीसए नीक छैय
ह हम ओ सोचै छी उह ने
हँ ले छै तऽ ऐसे ओने ले छै ओमे हर काम हो
न आइ से होस हम आई सेवन से छोड़ के मतलब जेनरेस सब बढ़िया प्रोसेसिंग बढ़िया देख के लेवे छै कोन प्रोसेसिंग केितना निक ल
सेवन थर्टीमे ल लै छै बड़ा नीक होइ छै
अच्छा देखु ने जते मिल जाइ त छै अभी
सेकेंड हैंड लैपटॉप कोना मिलै छै
न तन हम सेकेंड हेंड नहि नान लेबै छै
सेकेंड हेंड लेपटॉपमे होइ छै कि ओ सेवन जनरेशन हो छैन अते जेंरेसण नीक ना होय छै
ओहिसन बात छै सोचै त छियै
चश्मा के करै छै
बस एगो पहने के शौक छै
हँ की नहि लौकै छै का
न लोके छै रति भर मोबाइल चलाबै छै ने ओए मतलब कि सोचै छै कि लगा लेबै छी
आ चश्मा लगाबै छी ने नीके छी
दे होइ छै सोलह सो
सोलह सो मे दै छै आँख देखले छै
हँ आज देख ल छै
की कहै छै एहिमे देख लै छैय तऽ
हा हाँ कहै छै कि आख तऽ सभ नीक छै समझै छै
राख नीक छै फ्रीमे चेक कऽ लै छिय तऽ
हँ फिरि मे चेक करले छै बस दिक्कत ई छै बोलै छै कि तनि बढिया से रहै ला
हँ बढिया से रहै छै ज्यादा गर्मी मे ना घूमै छै ना
ह गर्मी मे तऽ नहि घुमे ई तऽ बोलबे करै छै
हँ
बर्तन ओर अह अहाँ अह लेबे छ क
ना हम ना लै छियै हम हूँ लेबैय
कें बताबै छी के लेबे छी
की कहै छै
चलू ठीक छै अहाँ से बात करि कऽ बड़ा नीक लागै छै
ह